जय झूलेलाल
जय झूलेलाल, कहिड़ो हाल आहे?
बिल्कुलु ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो?
मुंहिंजो बि ठीकु आहे
ॿियो छा पिया कयो हाणे
हाणे बसि मां फ्री थी वयां आहिया हाणे पढ़ाई कंदी आहेय न मां त मां चयो चलो मां बि ट्राए त कयां कॉल करे
हा कहिड़े दर्जे में आहियो
मां त कॉलेज में आहियां, ॿियो मां सीए थी कयां साण में
ओके कॉलेज में छा था कयो वरी
बी कॉम
बी कॉम कहिड़ो ईअर आ
थर्ड इअर आ हाणे मतलबु सेकेंड इअर जो एग्ज़ाम ख़तम थी वियो आहे न हाणे त। तव्हां शा केंदा आहियो
मुंहिंजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट थी वई आ हाणे फ्री आहियां और बिजनेस करण जो इरादो आ त बस हुनजी जी तयारी कयूं था मेकअप स्टूडियो
अच्छा, अच्छा सुठो आहे सिखी वई आयो आहेय छा तवहां कोर्स
हा मूंखे त इलाही साल थी विया आहिनि मतलबु मां हिन कम में आहिया पर छा आहे न जा थे मां रहंदी आहियां हेॾे फ्रलांसिंग जो वधीक चलन कोन्हे
अच्छा, अच्छा काथे रहंदा आहियो तव्हां
के मां यूपी में रहंदी आहियां लखनऊ जे पासे ते
अच्छा, अच्छा, अच्छा
हूं
अंऊँ के त फिर अ मां त वेली आं मं त ॻालायां। तू फिर त तव्हांखे फिर हो इनवेस्टमेंट वधीक खपदी हूंदी न फिर,,,
हा, दुकानियूं इलाही महंगियूं आहिनि, अगरि रेंट ते बि वठां ती त रेंट बि हिकु हिकु लख कों घट कोन्हे।
अच्छा, असांजे हिते बि त मतलबु फ्रीलेंसिंग कयूं ता माण्हू न मतलबु हेॾे त मतलबु कॉमन ई आहे। फ्रीलेंसिंग ई वधीक हलदी आहे, दिल्ली- दिल्ली
दिल्ली में त फ्रिलायंसिंग इलाही हलदी आ, पर हेॾे छाहे नंढे शहरनि में छा हूंदो आ न माण्हुनि खे छाए कोई मतलब पर्टिकुलर शॉप हुजे हे न तव्हांजो सलोन, हुजे या स्टूडियो हुजे या पार्लर हुजे त होॾे वञी करे न चाहे कार्टून ठही वेंदियूं, पर फ्रीलांसर आहे, कोई पर सुठो कम करे त हो हुननि खे न गवारा आहे।
न मतलब हीअं एडप्ट न केंदा इनि न माण्हू जल्दी हेॾे त मतलब लॉकडाउन जे लाइक उनजे पो त मतलब ॾाढो कॉमन थी वियो आहे। फ्रीलांसिंग ई वधीक तो हले हाणे त मतलबु हेॾी इंवेस्टिंग इंवेस्टमेंट केर तो करे न हाणे।
हा, न दिल्ली, बॉम्बे में मां ॾिसदी आहियां की फ्रीलांसिंग वधीक हलदी आ, सलोन त जीअं हुननि जा हलेनि ता, स्टूडियोस जेका बिल्कुल इलाइ फेमस हुजेनि, जंहिंजो नालो हलदो आ हुननि जो।
असांजे पासे न पंजाबी बाग आए होॾे मतलब ॾाढे बड़े बड़े आए लो त हो थोड़ो घणो चलंदो आहे। जीअं आहे हेॾे गीतांजली वग़ैरह सुणियो ॿियो तव्हांजो नालो हिन जो त हो ता चेले, हा। बाक़ी त हीअं ई आहे ऑनलाइन ई मतलबु इंस्टाग्राम जे थ्रू ई लोगनि खे मिलनि त ऑर्डर तव्हांजो आहे तेज हिल्स ते।
अ अञा त न ठात न पए ठहियलु हुयो मुंहिंजो पर विच में कुछ थी वियो हैक थी विओ अलाय छा?
अच्छा- अच्छा, हा हो होयो यो बीच में न लोगनि जा न द दो अकाउंट हा हू ई पई सही ता ॻाल्हाइण त्वहां। मांखे त एॾी मतलबु ईंदी बि नाहे सिंधी न, मतलब मां असांजी न हं- हं ते असां न ॻाल्हाईंदा आहियूं हेॾे त एतिरी न ॻालाईं दायूं घर में बि पर हाणे मां ट्राए ती कयां, त मां उहो ई ॻोल्हियां ती पई हा की केर मूंखे तव्हांजे लाइ मुंखे लॻे तो मां तव्हांजी ई डी पी ॾिसी न त मांखे लॻा हुयो की तव्हां बि मतलबु मूंखे लॻा मूं जेतिरे ई हुजो त्हां ई मां तव्हांखे कॉल मतिलबु पुछां ती मां।
अच्छा पर हे डीपी मुंहिंजी मम्मी जी आ।।
वाह, ॾाढी कूल आयो आंटी त।
हा।
मां त हीअं ई मतलबु फैमिली मेंबर्स जीअं कया ता न मांजे कज़नस वगैर हुन खे ई मिलाए ती सघां कॉल क्यूं की असां सारे ई टूटी फूटी ई बोलिंदा आहियूं त आपसि में हीअं ईं असां ॻाल्हायूं ता की चलो कुछ करां तो कयां त त हीअं ई आहे। एतिरी परफेक्ट हूंदी मतलबु मूंखे अचंदी ई न ईंदी ही नाहे, हेतिरी न
सई ॻाल्हि न जे धीरे- धीरे ॻाल्हाईंदो त पांजे पाण अची वेंदी।
हा सभ इअ ई चवं मूंखे।
हा बाकी सिखणी हूंदी तांखे त ॿुधाइन्जो काफी। माण्हू आहिन जेका सिंधी सेखारीन ता हाणे लिख।
हा मुंजे। हा मां बि चवांन थो न मुंजे हो हुनखे बि केर हिन एप। ते मतलब ॿुधायो की मां सिखारींदीयां त मूंख। चए पियो की भई सिख तूं बि हिन में मतलब ॾाढो स्कोप आहे।
कि मतलब तांखे अगर लिखण अची वञे त ॾाढा कम बि आहिन।
हा। न इ मुंजो हिक एक कज़न आहे हो हू केंदो आहे हिन में हुनजी ॾाढी सुठ। सुठी सैलरी आहे हू त सिखियो आहे पूरो। कोर्स वग़ैरह लिखण जो बि देवनागरी समथिंग हुनजो आहे त। हो पयण। त भई ॾाढो बढ़िया आयो आ त चवां थी हे ई बढ़िया आहे असांखे त। एतरी मतलब मग़ज़ मारी। करणी त पड़े हिन में पढ़ाईअ में सीए जी त तांखे पता ई आहे मुश्किल आहे। ह, हेतरो कॉम्पिटीशन आहे, अब सिंधी में त ही आहे की हेतरो न आहे कम। ट्यूशन मतलब, सिंधी माण्हू ही वधीक केंदा आहिन, जीअं लाइक फ्रेंच एंड ऑल एप। त हे त मतलब कोई बि करे तो पर सिंधी त असांजी असां ई कयूं था न?
हा उअ बि घट माण्हू आहिन न जेके, हा घट माण्हू ई आहिन जेके। सिंधी देवनागरी बि लिखणी अचेव तीं?
त, हुनजी डिमांड आहे न, त हा भई त हुनजी सैलेरी बि सुठ। सुठी आहे भई हो कयन था बाक़ी। हा, नानी आहे मुंजी, हो बि कये थी न कॉल ते जीअं असां। कयूं तां हुनखे बि। कै ॿुधायो की, हिन जे बाद, मतलब हो ईन्दो टास्क। लिखण वारो, हा रास। किरप्शन वारो, त मां उह पई चये। की चलो, हे त फिर बि असां कयां पई सघूं, आपस में ई कांया त कॉल। हा, उह त बिल्कुल न।
छा हे न की, जीअं कुछ अखर हूंदाईन जंहिंमें लकीर ओर टु। पो लॻंदो आं, बस मेन कंफ्यूजन हुन ई जी आं बाक़ी जहिंखे नथी अचे। त हुन लाइ त वरी।
उह त ॾाढो मुश्किल आहे असांजे लाइ त असांखे त हं।
हा- हा, छोकी न कई। जीअ वर्ड्स आहिन, जंहिंमें नंढी ई जी मात्रा लॻे। ती नंढे उऊ जी मात्रा लॻे थी मतलब ॿुधण में तांखे न लॻंदो, की हिन में मात्राऊ बि लॻ।
हा, पो ही आहे मांजो। त हीअं आहे न की जीअं दिल्लीअ में, न सारे तां खे हूंदी ख़बर की प्राआइवेट। स्कूल आहे सारे मतलब इंग्लिश मीडियम सॼो त असांखे त हिंदी बि न ईंदी आहे परफेक्ट। त् लिखणी। आहे दिक़त तां सिंधी त भुली वञो। ॾाढो ई ईंदी आ। असांखे त भई, ॾाढी मुश्किल आहे।
हा, त मां बि इंग्लिश मीडियम मां ई पढ़ियल आयां, पर हे आ की सिंधी। असां घर में ॻाल्हाईंदा हुआसींअसांजी नानी साइड में ॾाढा स्ट्रिकनेस हूंदी हुई। हिंदी में न ॻाल्हाइणु ॾींदा हुया नंढे खां ई, सिंधी में ई ॻाल्हायो, तॾहिं ॿुधंदासीं न।
चलो, हिन जो बि बेनेफिट थो मिले हाणे त मांखे, असांजे ई थिए थो भई। इंग्लिश में ॻालाआहयो इंग्लिश- इंग्लिश त उहो ई असां सिखियो आहे, बचपन सां ई त होई तो हले। हाणे हे टास्क अचो आहे, त असां बि ट्राए था कयूं, बट इंट्र्स्ट बि थो अचे, जीअं नानी मम्मी वग़ैरह बि ॻाल्हाए थी न! त मां हुनजे साण बि वेहा थी कि ॾिसां मां हिनखे कीअं तां ॻाल्हाये? इयई आहे, हा। और तहांजो छा स्टेड्यूल आं? हम, छा कैंदा आहियो?
स्केड्यूल आहे कि मां छा ॿुधायां?
बिल भि आयो ॿुधायो तव्हां।
यांरें लॻे सुमी करे उथदीे आहयां।
वाह।
तो बि, यारें लॻे मन मुंजी जिम जी टाइमिंग आ, ठीक आ, त मां उथंदी यारें लॻे आयां। वरी जे मां टाइम ॾिसी, ओ यारहां थी वया आहिन! भॼ भईया, फटाफट ब्रश कयास सनानु कया, संभरां, वंञा जिम, ॿारहां थी वेंदा आहिन जिम वेंदें -वेंदे।
ईअं- ईअं ईयही आ भाई।
ॾेढ ॿ कलाक वर्कआउट करे- करे, घर ईंदी आहियां। घर अची घर अची करे पो ॾिसदा आहियूं छा रोटी ठाहिणी आ? पोइ रोटी ठाहे करे खाईंदा आहियूं, वरी वेही करे थोड़ो टर्किश ड्रामा डिस ॾिसि वतो सी, या नयो स्टार्ट थी वियो आ लॉकअप
अच्छा अच्छा, सही आ।
उन खां पो पो वरी थोड़ी देर कुझ कम कार कयोसीं घर जो पो मां पंहिंजो गार्डनिंग कंदी आहियां, थोड़ो सो पंहिंजे पौधनि खे पाणी वाणी ॾिनम।
तव्हां शायद मां ॿुधियो हुयो! मामा सां ॻाल पिया कयोय मां हुनजे साण ई हुया, उो ॿुधाए पियो न तोखे कि मां मतलब भांजी आहे मुंजी, उहो पाकिस्तानी ड्रामा ॾिसंदी आहे, याद आए तोखे? हा मां उह ई भांजी आयां। हो मूंखे उह ॻाल पियो करे न त असांजी कि मुंजी मतलब भाई बिद इज द एंड टर्कीस ड्रामा एंड हुअ मां हो टर्किशरकश ड्रामा सां इ, तव्हां हो आयो पहचाणो आ। हा त उह ई ॾिसो!
हा पो वरी हे ॾिसी विसी करे पंहिंजो शाम जो वरी सोच आयो वरी छा रोटी ठाहि्यूं, पो हिकु ॾेढ कलाक म मथो लॻाइण खां पो वरी रोटी ठाहींदा आहियूं।
अच्छा! हा हीअं ई थींदो आहे।
वरी हे सभु हे अंञा मिली वयो आ, हे थोड़ो टाइम पास आ। वरी हे कॉल्स पंहिंजी ॾिसंदी आहिया, छा आहे?
हा अॼकल्ह त हे बि, हा हल ठीक त तव्हां त कयो था कॉल जीअं त के मतलब हीअं प्रॉब्लम थी अचे हिकु सौ असी मिनट खे पोन न ते लॻंदी कॉल त, मतलबु इनकमिंग ई तव्हां कयो था हाणे
हा हिक सौ असीं मिंट त अञा पूरा थियण में टाइम आ पर जीअं टीह कॉल्स करणी हूंदी आ त टीह कॉल्स मुंहिंजी कंप्लीट थी वई आहिनि, हाणे छा आहे मां रिसीव करे सघां थी रिसीव करे करे जॾहिं मुंहिंजो हिक सौ असी मिंट पूरा थी वेंदा न
हम्म हम्म हम्म, अच्छा त मतलब टीए कॉल असा अच्छा के था सघूं, फिर हुन जेको रिसीव बि असां हिक सौ असी मिनट जी करे सघदा आहियू
हा हिक सौ असी मिंट जीअ कंपलीट, हुन खां पो तव्हांजो टास्क कंपलीट।
त तव्हां मतलबु जीअं मूंखे वॉट्सप ते नंबर मोकिलियो हो त हो टे नंबर सां तव्हां ई था कयो या तव्हांजी भेण?
मुंहिंजी भेण करे थी, मम्मी करे थी पर जीअं जॾिह जेको अवेलेबल आ, जीअ न मां फ्री हुयम
हा मां त भई हा, मां भी नानीअ खे कि मतलब मा नानी जे साण ही रेहंदीं आय न त मां त हुनजे ई पकड़ाए थी सघां सघां पंहिंजो फोन बि मिलाए करे, कि भई तूं गालियू कयो हिन मां बि नथी थे हिकु बार मतिलब मामा वगैर जी, हिक ॿ ॿी आहे कज़न हुनखे ती कयां मां त बस नती कया बाक़ी हिकु वो आहे हिकु छोकिरी आहे हो भी मु वागुंर ई आहे हुनखे बि नथी अचे हेतिरी सिंधी त असां बि पाण में टुटी टुटी करे ॻाल्हायूं मतलब आजु हुनजो नंबर न ग्रुप मां ई मूंखे मिलियो त हुनजी मतलब मम्मी मुंहिंजी नानी सां ॻाल्हि पई करे कि मुंहिंजी धीउ आहे हीअं त नानी ऊन खे चयो की मुंहिंजी धीअ बि हीअं ई आहे त फिर असां पाण में मतलब ॻाल्हिूं असां चयो चलो बढ़िया आहे उहो बि मतिलब मूंखे पुछे पई हू गोंदिया द्वार सुञियो आहे म महाराष्ट्र में? हा होॾो जी आहे त मूंखे पुछे पई सरोजनी नगर वग़ैरह असां दिल्ली में ॾाढो फेमस आहे न उहो? त असां होन टॉपिक ते मतिलब ॻाल्हियूं पई कया नॉर्मली सारी हे ई सभु, हो बि मुंहिंजी तरह मतलबु टूटी टू टूटी करे ॿोले पई मां चयो हे सही आहे असाजों कनेक्शन, मतलब छोटी आहे न उ हाणे मतलब इलेवंथ में तनी ट्वेल्थ में आहे थो हेतिरा नथी अचे चयो हुनखे बि मूं लाए ई कुर थी ॻाल्हाए हो भी
हूं हूं, कल मुंहिंजी हिक छोकिरी सां ॻाल्हाइण थियो, हो बि गोंडिया जी हुई इलेवंथ में ई हुई, पर इलाही सुठी सिंधी ॻाल्हाए पई मतिलब मुखे पंहिंजे पाण जे मथूं शर्म चए पई की भाई हू नंढी सी छोकिरीअ त सुठो ॻाल्हाएती
थी सघंदो आहे कोई ॿी हुजे हुनखे जो न